नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हाल चाल
हँ हमहूँ ठीक छी आज हम एकटा विषय पर बात करय चाहैत छी
बिलकुल
कल्हि हम सोचैत छलूँ जे जीवनमे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा दोसर लेल सँ नहि बल्कि अपन कालिक स्वरूपसँ होयतस अछि किएकि असली विकास तखन होैयत अछि जखन व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं के बेहतर बनाबइ कर प्रयास करत अछि
बिलकुल सही कहली किएकि जो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोट सुधार सेहो करैत अछि तऽ समयक संग ओ सुधार एक पेक परिवर्तनक रूप धारण कर सकलै रछी
सच कहु तो बहुत लोग सफल होइत चाहै छथिन मुदा स्वयं के बदलबाक कठिन प्रक्रिया से उ गुजरै लेल तैयार नहि होइत अछि
हँ जबकि आत्मविकासक अर्थ होयत अछि अपन कमजोरी के पहचान नाय ओ ओकरा धीरे धीरे सुधारबाक प्रयास करू
हमरा लगैत अछि जे अलग आत्मविकाशक पहिले पहिल चरण आत्मजागरूकता हौत अछि कियकि जखन तहि व्यक्ति अपन स्थिति नहि बुझत तखन धरि ई सुधार सम्भव नहि अछि
बिलकु सही कहलियै
एहि लेल समय समयपर स्वयंसँ प्रश्न करनाइ बहुत जरूरी हौत अछि जे हम कोन दिशामे जा रहल छी
बिलकुल कल्हे पढ़लू जे सफर लोक क नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत रखैत छथि
हँ क्या की पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत अछि बल्कि सोचबाक तरीका सेहो ओ बदलैत दैत अछि
हँ सच कहु त लोक मोबाइल पर घण्टो समय बिताबैत छथि मुदा समय ज्ञान बढ़ब ले लल समय नहि निकालैत छथि
ई एक समस्या अछि कियाकि समयक निवेश जतन ज्ञानमे होयत भविष्य ओतेक मजबूत बनत
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे आत्मअनुशासन आत्मविकासक सबस महत्वपूर्ण गुण सभमे से एक अछि
बिलकुल किये की प्रेरणा हर दिन नहि रहैत अछी मुदा अनुशासन व्यक्तिके निरन्तर आगे बढ़बैत रहैत अछि
कल्ही हम देखलौ जे बहुत सफल लोक जल्दी उठबाक आदत रखैत छथि
कि सुबहक समय मन शान्त रहैत अछि ओ सिखबा तथा योजना बनबै लेल उपयोक्त मानल जाइत अछि
सच कहू तऽ आत्मविश्वास सेहो आत्मविश्वासक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
बिलकुल मुदा असली आत्मविश्वास केवल सोच से नहि बल्कि तैयार ओ अनुभव से पैदा होइत अछि
हमरा लगैतऽ अछि जे असफलता सँ डरबाक बजाय ओकरासँ सिखबाक आदत विकसित करबाक चाही
हँ कियाकि प्रत्येक असफलता व्यक्ति के किछु महत्वपूर्ण सिखाकर जाइत अछि
काली हम पढ़लू जे सफल व्यक्ति शिखायत कम आ समाधान पर बेसी ध्यान देैत छती
ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि क्या कि समस्या पर रोप क बजाय समाधान खोजनेहार लोक तेजीसँ आगे बढ़ल छथि
सच कहो तो आत्मविकास एक दैनिक प्रक्रिया नही बल्कि जीवनभरि चलनिहार यात्रा अछै
बिलकुल क्याकि मनुष्य हमेशा किछु नया सीखि सकैत अछि ओ स्वयं के बेहतर बना स सकैत अछी
हमरा विश्वास अछि जे जे व्यक्ति प्रतिदिन सिखबाक सोचबाक आ सुधरबाक आदत बना लै त ओकर जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि
हँ क्या की छोट छोट सकारात्मक आदत सब समयक संग असाधारण परिणाम दैत अछि
सही कहले आत्मविश्वास जीवनक सबसे महत्वपूर्ण निवेश अछि कियाकि धन पथ आ प्रसिद्ध समयक संघ बदल सकैत अछि मुदा ज्ञान चरित्र अनुशासन आत्मविकास आ निरन्तर शिखबाक क्षमता एहन सम्पत्ति अछि जे व्यक्ति के जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे सफलता सम्मान आ संतोष प्रदान करैत अछि
जी बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे अधिकांश लोक अपन जीवन बदले चाहैत छथि मुदा ओ अपन दैनिक आदत बद बदलबाक महत्व के पूरी तरह नहि बूझि पाबैत छथि
बिलकुल क्याकी जीवन अचानक नहि बदलैत अछि बल्कि रोज रोज दोहराओल गेल छोट छोट आदत सभ मिलके भविष्यके निर्माण करैत अछि
हँ क्याकि समयक संग छोट प्रयास सब जमा होइत रहैत अछि ओ अन्तमे बहुत पैघ परिणाम उत्पन्न करैत अछि
सच को तो कोनो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक घण्टा सिखबाक पढ़बाक या अपन कौशल सुधारबाकमे लगाए तऽ वर्ष बात ओकर स्तर सामान्य लोक से बहुत अलग भइ सकत अछि
हँ कियाकि समयक संग छोट प्रयास सब अंत बहुत पेघ परिणाम उत्पन्न कर रहल छै
हमरा लगै तऽ छै जे आत्मविकासक सबसँ पैघ दुश्मन टालमुटल करबाक आदत होइत छी
बिलकुल क्या कि जखन व्यक्ति आवश्यक कार्य के बार बार बाद लेल छोड़ैत अछी तखन ओकर प्रगति रुकि जाइत अछी
काल्हि हम पधलू छै सफल लोक सेवक अपन समयके बहुत सोचि समझिके उपयोग करैत छथिन ह
ई बात सही अछि कियाकि समय एकमात्र एहन सम्पत्ति अछि जे खर्चा भेला बाद वापस नहि आबै दय छी
बिलकुल सच कहु तो बहुत लोक अवसर क प्रतिक्षा करैत रह छथि मुदा सफल लोक स्वयं अवसर निर्माण करबाक प्रयास करैत छथि
हँ क्यकि केवल प्रतीक्षा करनाइ प्राप्त नही पहल करनाइ सेहो जरूरी होइत अछि
हमरा लगैत त अछि जे आत्मविकास लेल सकारात्मक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछी
बिलकुल किया कि व्यक्ति धीरे धीरे ओहि वातावरणक प्रभाव ग्रहण करै लैहत जाहिर मे ओ रहैत अछि
काली हम देखलु जे जिज्ञासु लोक सेवक हमेशा प्रश्न पूछे छथि आ ज्ञान नया चीज सिखबाक प्रयास करैत छथि
हँ आ एहि चिकि यासा उनकी ही के लगातार विकसित होय में मदद करत अछि
सचपो तो आत्मविकासक अर्थ केवल आर्थिक सफलता प्राप्त करना नय नय होयत अछी
बिलकुल एकर रथ मानसिक बुद्धिक भवनात्मक ओ नैतिक रूप से सेहो मजबूत बन भ होइत छी
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे आलोचन सँ घबराबक बजाय ओकरा सँ सिखबाक आदत विकसित करबाक चाही
बिलकुल सही कहली क्य क कई बेर दूसरा प्रतिक्रिया हमरा त अपन कम कमजोरी देखबयमे सहायता करैत अछि
कालही हम पढ़ेलू जे लक्ष्य मेरा जीवन अकसर दिशाहित भय जाइत अछि
ई बात बिल्कुल सही अछि कियाकि स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति के प्रेरणा आ दिशा दुनू प्रदान करैत अछि
सच कहू तो आत्मविकासक यात्रा मे ढेर बहुत जरूरी अछि कियाकि परिणाम हमेशा तुरन्त नही दिखाई दैत अछि
बिल्कुल
मुदा जो व्यक्ति लगातार प्रयास करैत रहल तऽ समय अवश्य ओकर मेहनतक फल दैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक व्यक्ति अपन वर्तमान स्थिति सँ बेहतर बनी सकैत छी जब ओ ईमानदारी से प्रयास करे
हँ कियाकि विकासक सम्भावना प्रत्येक मनुष्यक भीतर मौजूद रहैत अछि
सही क लिय आत्मविकास एक एहम सतत यात्रा अछि जायमे व्यक्ति अपन सोच आदत ज्ञान अनुशासन चरित्र आ कौशल के लगातार बेहतर ब बनाबै कर प्रयास करत अछि आ एहि प्रक्रिया धीरे धीरे ओकर व्यक्तित्व सफलता सम्मान आ जीवनक गुणवत्ता केओ असाधारण स्तर तक पहुँचा सकैत छी
जी काल्हि हम सोचैत छलौ जे बहुत लोक अपन जीवनक परिस्थिति बद बदलबाक इच्छा रखैत छथि मुदा ओ एहि बात पर कम ध्यान देत छथि जे परिस्थिति बदलाबा से पहिने स्वयं के बदलई आवश्यक होयत अछि
बिल्कुल कियाकि जेहन व्यक्ति अपन सोच व्यवहार आ आदत स बेसी सुधार आवैत अछि तखन धीरे धीरे ओकर जीवनक परिणाम सेहो बदल लगै अछि
सच कहू तऽ अधिकांश लोक बाहरी समस्या सबके दोष दैत छथि मुदा बहुत कम लोक अपन कमजोरी सब पर ईमानदारी से विचार करैत अछि
हँ जबकि आत्म विकासक वास्तविक शुरुआत तखन हौइत अछि जहन व्यक्ति अपन त्रुटि स्वीकार करबाक साहस जुटा बैत अछि
हमरा लगैत अछि जे आत्मनियंत्रण एक एहन गुण अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमें सफलता प्राप्त करबा मे सहायता करैत अछि।
बिल्कुल कियाकि ज व्यक्ति अपन इच्छा भावना आ समय पर नियंत्रित रखी तऽ ओ बहुत रास गलती से बचि सकैत छी
जे सफल लोक सब कठिन काम पहिने पूरा करबाक आदत रखैत छथि लेकि महत्वपूर्ण कर अधूरा न च
हँ ई बहुत उपयोगी आदत छै। किया कठिन कार्य तालला स तनाव बढ़ैत अछि तति कम हो छै।
सच कहूं तऽ शखबाक विद्यालय समाप्त भेलला पर समााप्त नहि होइत अछि
हँ वास्तवमे विद्यालय केवल आधार दैत छथिन असली सिखाइ तऽ पूरा जीवन चलैत रहत छी
हमरा लगैत अछि जे अच्छा मित्र मण्डली आत्म विकासक मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
काली हम देखलु जे बहुत लोक आलोचना सुनिके न राजा नाराज भए जाइ छथिन
बिल्कुल मुदा बुद्धिमान व्यक्ति आलोचनामे छिपल सिखके खोजबाक प्रयास करैत छथि
सच कहूं त आत्म विकास लेल आ निरन्तर निरंतरता दुनू आवश्यक अछि।
बिल्कुल क्य कि एक दून धिनक प्रयास से